तऽ
हँ की हाल चाल छै।
ह
ठीक छैइ
हँ की करैइ छी, अहाँ खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै।
नय रोटिए बनबै छलियैए
अच्छा
रोटी बइन गेल हँ सब्जी बइन गेल
आहाँ की सब के सब्जी बनेलियै।
आलू बैगन के खेरही के चटनी
आ बौआ सब
खेनाइ खा लेलैथ कि जगले छइथ?
बौआ हमरा बड़ छोट छ अखन नए महीना के छय।
अच्छा एखन एकेटा बौआ छैथ?
हँ एकेटा छैथ।
बौआ छैथ कि बुची? अच्छा कतऽ आँहा? रहैय छियै।
मधुबनी में आदर्श नगर कॉलोनी।
अच्छा जतऽ स्वेता रहै छैथ की?
हँ हँ।
हुनके पास मे रहै छियेन?
हँ हमर घर पहिले छे हुनकर कनि बाद में।
ह नैय। उएह पूजा ऐते हमरो स्वेता देने छेलैथ नम्बर तऽ ओहिपर लगेलहुं अहाँके तऽ नहि भेल तऽ। पूजा अखेन लिखे लैथ उनका बहिन। तऽ ओत के सब रहै छियैह ओ हमर
हम दुनू बौआ।
ह।
अच्छा।
आइब गेलैथ ड्यूटीसँ?
हँ।
अच्छा तऽ लेट खेनाइ बनबै छियै की?
नैय दस बजे खाइते छै दस एगारह बजे।
ब आ बौओ छोट एइ ने ओहो कनैत हेत ताहि दुआरे।
हँ बोओ छोट छै बोआ खन सुतले ये तऽ रोटी बनेलियै सब्जी बना क रखने छी।
तब गेल कतहु कत बात केलियै एक दूटा नम्बर हमरो भेज दिय।
हिनके सब पूजा दीदी सऽ गप केलियनि हमसब। पूजा दीदीसँ अऽ महाराष्ट्रमे छथिन एक आदमी। ह्म्म तऽ हमर दिने पूरा भऽ जेतै तऽ फेरो साँझमे एखन ट्राई करियो हम कहलियई कऽ कऽ देखियौ कॉल बेस्ट हयत तऽ फेर नहि कहब हमरा। तऽ लगलै
आ बहुत। तऽ हुनका नम्बर दऽ दिअ हमरा हमरा तऽ कहु चारि पाँचटा नहि भेलए।
किनकर नम्बर?
ठीक है महाराष्ट्र वाली के।
किनकर हुनका पर नहि लगैत छनि हुनका काइले स छै हुनका मे एक स अस्सी मिनट देखबै छै। हमरा सभप एखन नहि देखाबै छै तै लगै छै फोन। के?
नहि एखन पूजो दीदी के देखा देलकै एक सए अस्सी टा।
आहाँ जे लगबइ छे।
हुनको भगलेइन पूजा के। हँ पूजा पर देखबै पूजा दीदी पर देखबै छै ने एक सए अस्सी टा। अच्छा आत धोअनिये मे बढ़ैत। इ घर करय हाँ आहाँ के घर।
घर सुगौना अईं के बगले मे सासुर आहाँ के बगले में।
अच्छा। आ हमरा बगले मे।
ह्म सुगौना मंगरौनी।
अच्छा मंगरौनी अयइ नैहर
हँ।
आ सुगैना में किनका ओत अहन अहाँके सासुर अइ।
दुर्गा स्थान लग।
भैरव स्थान लग।
हँ चिन्है छथिन ईसभ कैलाश भाइजी सब जे छथिन न। यहाँ तऽ जाइतो अबै छैत।
हाँ। ककीना आर मतलब छैन नाम नाम ह अह अच्छा। उपड़न मे छलखिन हे ह। हँ हुनका मुंड़न छलनि कैलाश बौआ मुंड़न बेटाके मुंड़न।
ह।
चलु। आओर सब कहियौ बौआ नॉर्मल भेल कि मतलब। पेट खोला पड़लै।
पेट खोलक छै बौआ।
अच्छा बड़का ऑपरेशन भेलै।
हँ।
आइ काल्हि त इएह दिक्कत भ जाइ छै न ऑपरेशने कऽ दै छै तैत शरीरके नोकसान कऽ दै छै।
हू।
लास्ट मे भेलै अहाँके नौ महीना सात दिन पर छै।
नहि ओना तऽ दस महिना तक टेम
अथि नाप लपटाएल छलै बौआ के।
ओ तैइ दुआरे कर पड़ल नै त दस महीना तक रहै छै उम अहाँके बच्चा होइके। डेट।
ह्म पूजा दीदी पर अहाँके फोन लगैया कि नहि।
अखन तऽ हमरा
ह
दूटा कहलखिन तेसर मे हुनका पुरि गेलन त हुनका अस्सी एक सौ अस्सी मिनट देखबै छै ओ तो आब नहि लगैत छै हुनका पर कल।
अच्छा नहि लगैया।
ओ कहलखिन कि अहाँके नहि पुरले ने त हमरा साथ करब बीस मिनट के बाद सँ। लेकिन ओ आब नै लगते अहाँके पुरि गेलै नंबर से अथी।
हँ एम्हर से तऽ तीस तीस देखबै छै लेकिन देखियौ केटा फ़ोन अबैया। के बैर लग
फोन लागत ने फोन उठा लेब बात कऽ लेब, हमरो तऽ कनि नम्बर एक दूटा भऽ जायत।
ठीक।
ठीक छै।
हाँ।
हँ, जहन फ्री रहब तऽ बात कऽ लेब हमरासँ।
हुँ।
ठीक छै।
आर कहियो तहन, आँहा के बनि गेलै खाना?
हँ हमरा भऽ गेलै, हमरो मतलब जाइ छथिन नाइट ड्यूटी ने अहाँके। तऽ बनि गेलै, बौआ सब नहि खेलकै। क या अहाँके एकटा बौआ, एकटा बुच्ची छै हमरा, बौआ पैघ छै। बुच्ची छोट छै, दसमा मे बौआ पढ़ै छै। सतमा मे बुच्ची पढ़ै छै। हमरासँ ओ जे छोट कैलाश जी छथिन, से हमरासँ हमर छोट दीयर छथिन।
हाँ।
हाँ। ओ श्वेता छोट हमर दियादनी छथिन, मधुबनीमे जे रहै छथिन।
अच्छा!
आ हम दिल्ली मे रहै छी।
हँ, हाँ।
हाँ।
त गाम आबैत हेबे दुर्गा पूजामे?
नहि अथीमे गेल छलियै, हमर भायके बियाह छलै अप्रिलमे, ताहिमे गेल छलियै। आ ओना हर साल आ गर्मी छुट्टीमे जाइत छियै।
अच्छा!
हं, अच्छा! गाम नहि गेल छलहुँ आम खााय लए?
हू।
अहाँ सबके हँ, आहाँ नइ गेल रही मम्मी लग, की मतलब गांव अपन सुगौना सासू
हँ गेल छलियै। आब दुर्गा पूजा मे जेबै। हँ -हँ, आब दुर्गा पूजामे जेबै।
काज इम्हरे छै ना ते इम्हर रहे छियै। हँ।
ओ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
अच्छा।
लगेमे अइ।
हँ नाम सुनने छी।
परिवार लऽ कऽ जाइ छथिन ओसभ आओर बत